हेलो नमस्कार
नमस्कार
खाय छी ने खाना उना खा लेलेे छी
हँ तब आयल छी
की की खैले छी
हँ खायै छी चावल दाल सब्जी अचार पापड़ तिलौरी सलाद खेलियै अहाँके की खलियै य
इहा केताे खायले छी दाल खयले छी भात खायले छी पापड़ खायले छी तिलौड़ी खायले छी चिकेन खैले छी मटन खैले छी आओर मछली खएलै छी अण्डा खुएल छी इहसभ खयले छी आ पापड़ तिलौरी रोटी चावल इएहसभ खयले छी अहाँ के बताबे छी ने कही घूमे मे जाय
ह्म जाइ छी
जाहाँ घूमैके मन कर करै छी जादा घूमैके
हम जाइ छी दिल्ली घूम चलबै अहाँके
ओतन्य दूर न मन करे छै जाय के चले छै वाटर पार्क घूमने मे तिहारी अऐसे जगह पे
ल
हँ बोलै छी ने
आहाँके खायमे सभसँ लजीज खाना कोन लागै छै बताबै छी सभसँ
बनबै छी चिकन मटन बिरयानी चिकन मटन बिरयानी काफी नीक लगै छै
बड़ा लजीज खाना खाइ छी अहाँके तऽ
हू
बाह ह
ह बता न आहाँ के कोन से लजीज लगै छै
यहाँके त ली ल दाल पापड़ तिलौरी सब्जी उपर सँ मिल जाइ छी ना एक कथी चिकेन आर चिकेन बिरियानी मिल जा छै बड़ी नीक लगे छै पर जतना कहल जाइ छै ने ओतना कमे छि कहय छी ने आउरो एगो मोबाइल किनैके हम सोचै छी कोन मोबाइल किनै छि तहिया बताबैत छी ने अच्छा मोबाइल
हम कहै छी खरीदे छी सैमसंग खरीदे छै ने तऽ रहो स छै स समसेग के फायदे छै काफी नीक
केतना बजट छियै एकैस बाइस हजार अइसे बीस हजार तक
हँ मन बे
कहीँ सोचै छियै लेबै छियै तऽ देखै छियै कहॅ बढ़िआँ मोबाइल मिल जाइ छै ने तऽ उह ले लेबै छिए से चल जाइ छियै आरामसँ तीन चारि साल अइसे ओहिसँ पाँच छः साल चलि जाइ छी तऽ नै तब तऽ खरीदै छी कहिया खरीदे तीन चारि दिन बाद खरीदै छी अहाँ इहाँके तऽ काही मोबाइल नहि छि फाइव जी नहि छियै ई बड़ी फूटल फूटल छिए
हमो एक खिदै छि ओसा पर लेल छी बहुत ही मतलब हेंग करै छी मोबाइल चार् पुर मोबाइल छै
कितना पैसा देबै छियै मनै के अथी कराबे छियै लोन प त करावे छियै तऽ कितना रुपया पहिले देबे के पड़े छै
चार से पाँच हजार देै छै
चारि पाँच हजार तऽ छियै ओकर बाद लोन पकड़बा लै छियै यौ काहेकि कैश नहि लेबै छियै ओर बताबै छी सुनेमे अबै ह ई तऽ बात छियै लोने पर करबाबे छै कहल जते उतना कैश कोन लेके घुमै छियै जाइ छियै यहाँके
ह बै छै की कहै छै अहाँके
एक्स तऽ अहाँसँ बात करैत छी सुतके सुनयमे आबैत छी कि है ये आम के बगीचा छै अहाँके
हँ छियै आम के बगीचा
कोन कोन पेड़ लगाबैत छियै
लगै छी मालदेव मालदेव लगै छी जारदा और एकजजू लगाब छी दालमल लगाबै छी य सब
बड़ा नीक नीक लगाबैत छियै
ह अहाँके कोन कोनस लगाबै छै
दालिमे इओके लगाबै छियै बीजीके लगाबै छियै सिन्दू आम लगाबै छियै आ ह गोलकामे लगाबै छै इह सब बड़ी भेरइट छै मने नाम न पता छै लीची रोपले छियै आओर क की कहै छियै रे जलेबी रोपले छियै अमरूद रोपले छियै केलाके पेड़ रोपले छियै आओर निम्बू के पेड़ रोपले‌ छै इहे सब आबै छी ने कभी खियाबै छी अहाँके
हूं हू जरूर आबै छी
बाड़ा नीक नीक पेड़ छै अहाँके यहाँके बड़ा खियाबै छै जथी खाइ छै ओ सब खियाबै छै बगीचा में कोन कोन सा फूल बगीचामे कोन कोन सब फूल लगाबै छियै
हम लगाबै छीयै अरहुल गुलाब के फूल गेन्दा का फूल आओर चमेली का फूल ओर ओड़हुल का फूल कनेर का फूल यहीं सबके फूल लगाबै छी सूरजमुखी का फूल लगावय छी
बड़ा नीक नीक फूल लगाबैत छी अहाँके तऽ
हूं हूं
अइहें तऽ लगाबै छियै गुलाब लगाबै छियै उज्जर गुलाब उज्जर गुलाब देखै छियै कहाँ अहाँके
हँ
ओ स्कूल मे हमर छियै लेकिन आ सूरजमुखीके गेन्दाके फूल लगाबैत छियै आइ कथि कहै छै रे बड़ किसिम के फूल छै मने नामे नै पत्ता छै चलै छी खै गेलै काहे ने काहे पढ़ाइ करैत छियै अहाँके
हूं करै छी हम पढ़य छियै बारहवीं कक्षा में आहाँके कि कक्षा मे पढ़ै छै
इहाँके तऽ पढ़ै छी नोमी कक्षामे कोन सा सब्जेक्ट अच्छा लागै छै आहाँके
विषय हमरा लगे छियै हिन्दी लगे छै बहुत नीक
हँ ओकरो त विषय लागैत छै हिन्दी लागैत छै इंग्लिश लागैत छै विज्ञान लगै छियै जीव विज्ञान लगै छियै सोशल साइंस लागैत छै इएहसभ लागैत छै
हमरा तऽ बहुत नीक लागे छै इतिहास के लागै छियै और
हँ इ सब बड़ा निक लागै छी पता ने काहे ने के लेकिन नीक लागे छी कुछो कहे क नहि
ह आओर बताय ने अहाँके मौसम कैसे छियै
इहेंके तऽ मौसम बड़ा नीक छै इहें अथि अभी घाम उग गेल छै ठीक छै दुपहर होते न तऽ बारा छैर बाहर निकलै छै अहाँके माता पिता के कहैत छी जे नानी ले ला गर्मी बड़ाऽ पड़ै छै
हू
कनी गलपो करै छी तऽ छाता
बहुत
आ निकलैत छी तऽ छाता लऽ कऽ निकलैत छी ठीक छै
हू ठ छै
काहेकि बड़ा धूप छै अहाँके कहबै छियै ने कथि कहै छै अहाँके मतलब कि अचार लगाबैत छियै
हँ लगबै छी अहाँ के से खर खर कर के आवाज अबै छै
रुकै छिय एक अब बोलै छी आबै छी आवाज
हँ आबै छै
हँ मास्तरजी अहाँके अचार लगैले छियै
हँ लगले छै
कोन कोन सा अचार लगैले छियै
माता जी अचार लगै छी आम के आ लग छै ओला के निम्बू क लगे छी शिमला मिर्च के लगे छै
हू हू
अहा के माता जी लगौने छियै
आ इहे के भी माताजी लगेले आम के लगेले छीे मिर्च कच्चीके लगौने छियै आँवलाके लगौने छियै निम्बूके लगौले छियै नींबू क बहुत अच्छा लागे छै इ यहां के तो बड़ा नीक लगै छै बहुत आम किसिम किसिमके बनैले छीयै
अ
अहाँके नीक लगैत छै
हँ अपनो नीक लागे छै चावल दाल सबजी अचार खाय छै बहुत नीक लागै छै
नहि नहि खाली अचार खाइ छी कभी कभी उठा कऽ खाली एक गो काटि काटि कऽ खाइत छी ओहिसँ बड़ा नीक लागै छी
हूं सही कहै छै अहाँकी
ह आओर कहैत छी ने बाइक मोटरसाइकिल आबैत छी अहाँके
हँ आबै छी
हाँकि लेबै छियै कि मने नहा कहै छियै
हँ कह चला लेै छी बढ़िआ से
हँ बस चला लेबयके चाहै छियै अच्छासँ चलाबै छियै एहिस चालीस पचास चलाबै छै कियकि जा जानते छियै कहाँसँ छिय अहाँके गाँंव से छियै कि मने शहर ओहर से रहे छीयै हेलो
हँ कह कहै छी अहाँके
अहाँके गाँवसँ रहै छियै कि शहर उहर मे रहैत छियै एहि से
हम गाँव मे रहै छी
हँ तऽ तब तऽ बड़ा स्पीड कम चलाबैत छी साव जितना कम हो सकैत छै उतना कम चलाबै छै काहेकि गाँव मे कहाँ से कहाँसँ लड़का लैका निकल निकल के रोडपर आ जाइ छी ताहि कुशल लागि जाइ छी ओकर बाद अहाँ के उहां के लड़का सब के मााय पापा मारे छै बार
ह
ह बड़ा दिक्कत होइ छै एहिसँ
त बइ क ख दे
चलै छियै अहाँस बात क के बड़ा नीक लगलै छियै अहाँके माता पिताके नमस्कार बोल देबै छियै कभी आओर अहाँसँ गपशप
ठीक छै
ठीक छै।
ब